ठीके छै की कहू फोने कटि गेल रहलक हे अहाँके तऽ
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कही ली कैसे कटिंग ल लेकिन फोनमे तीह समझ न आ छै
उह तऽ की कर आओर सभ बताउ तब अहाँके नाश्ता पीना होइ छै शामके
अभी तऽ नाश्ता पीने नहि होइ छै जायम शाम के दुकान मे त खरीद के लाायम कुछो तब नास्ता पीना करब लेकिन आज सोचै छै हे आज हमरा प एक गो एको गो पैसा नहि छै त उहे घर ही मे जिम पूरा भूज के खा लेली
अच्छा हम सोचै रहलियै हमरा तऽ मन करय रहलक किछु खायके पास्ता नहि त मििट्टी कुटी खाय के हमरा बड्ड मन करे लक हमरा कने एगो लिट्टी के दुकान छै ने बड नीक लिट्टी बनाबे छै ओकर चटनी तऽ खट्टा चटनी रहे छै से बड नीक लगे छै खााय मे
ई सब बात अहाँ बिलकु ओ सही कहयली अहाँके एग रोल कैसन लागलए खाायमे
हमरा बड्ड नीक लागैए एग रोल खायमे अहाँके डबल एग रोल नीक लागैए खायमे कि सिंगल एग रोल
हमरा तऽ कहली तऽ डबले एगरोल खायमे नीक लागल आ तऽ अहाँ आज शामके नाश्ता करम एगरोल
नहि आज तऽ हम नहि करब शामके एग रोल आइ तऽ हम कुछो औरे खाायके मन बैटे लेकिन हम बिहान जरूरे कोशिश करब एग रोल खाायके आँ आओर सब बतैयौ
आओर सभ तऽ नीके छै अहाँके ई गर्मीके छुट्टीमे कहाँ चला जायके प्लान बनै छै
हम तऽ सोचै छलियै कि कोनो बरफ वाला जगह पे जायती घूमती फिरती हम सुनै छी की कि बरफ वाला जगह पे खूब मजा आबे छै स्केटिंग होइ छै कथि कथि होइ छै हमनी एते कहाँ जाय ने एब हमनै जायब घुमे तब ओहि ने जानब हम सोचली कि अहें से बात करब आ हम प्लान बना के आ कही घूमे जेयती काह कि ई गर्मी मे ठंडे जगह ने नीक होतियै घूमे के की
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहली तऽ अहाँ जायब तऽ हमरो लेके चलब
हँ अहें आहें के दुआरे आहें के तऽ दुआरे हम जायके प्लान करै छलियै ह
आओर सब अहाँ कहल जाउ अहाँके सभपिवार सभ नीक छै नु
सभ नीक छै तऽ हम तऽ सोचले रहलियै कि अहीँके दुआरे घूमयके जायके प्लान तब अहाँ जहिया कहियौ तऽ ओहिया हम घूमेय जायब हम तऽ सोचै छलियै कथी कि ओ बाहर घूमय जायमे तऽ अभी टाइम छै ने तऽ तनि चलती वाटर पार्क तनि एतेक गर्मी हइ ने की कहू वाटर पार्कमे जयती तऽ मजो आयत आ तनि घूमियो लेती अहाँके की विचार छै एहिपे
हम तऽ कही तनी कि अहाँके ई विचार बड़ नीक छै हमहुँ वाटर पार्क आज तक कबो नहि गेली तऽ सोचे तनि कि अहेंके जरे वाटर पार्क तऽ जायके घूम लेती अहाँक कहब जब कहब तब हम वाटर पार्क जाइ लै रेडी छियै तऽ हम सोचै तनि क्यों न इस बार गर्मीके छुट्टीमे ही हमलोग टाइम निकालके घूम लेवल जाय वा पार्कमे ओहिमे बाड़ा माजा आवेला नहायमे आ गर्मी के दिनमे ठण्डा ठण्डा पानिमे तऽ नहायके आनन्दे कुछो आओर बा अहाँ की कहै छै कब चलैके विचार छै
हँ से तऽ अहाँ सहिए कहै छलियै अहाँ कहियौ ई की बोलै छै नाम अथी हम तऽ भुला जाइ छी कस्टर्ड खयले छी अहाँ कहियौ
नहिमे हम तऽ नामे नहि सुनले छी खायके तऽ दूर की बात अहाँ खैले छी
हँ हम तऽ खायले छी बड्ड नीक लागै छै खायमे कस्टर्ड पाउडर ने दुकानमे मिलैत छै हम एक बार खायले छलियै ओकरा ने की करब अहाँ अहाँ अगर चाहू तऽ हम बताउ अहाँके ओकर कैसे बनाब के सखी
बता सकली
हँ तऽ ओके ने दूधमे की करब गरम दूधमे ओ कस्टर्ड पाउडरके राखि देब आ मिला देब आ उहेमे ई कथी फ्रूट उ्रूट काटिके फल उल काटििके रख देहब आ फ्रीजमे रख जब ओ जम जाय ने जम जाय आ तब ओकरा काट के खाय बड नीक लगल खाय मे की कहू खो मलाई जैस
ई तऽ बात आगे तऽ सही कहैली आओर अहाँके की प्लान छै एहि बार गर्मीके छुट्टीमे
हमर तऽ की प्लान कहू से अहाँके कहयली तऽ अहाँ विचार करब एहिपर तभिए ने कहीँ घूमेय जा अबै ह
ई गर्मी के छुट्टी मे अथी वाटर पार्क जाइमे हम कहै छिय कि ई गर्मीके छुट्टीमे आहँ जतेक विचार अहाँ किछो प मने कि पढ़ाइ करब तऽ ओहिमे किछो नया चीज प्रोजेक्ट ईसभ बनायब कि ने
हँ प्रोजेक्ट तऽ बनाबे के छलै अभी तऽ हमर सेमेस्टर के एग्जमे खतम होले अहाँके हम बताउ कि लड़का मे हम एते प्रोजेक्ट बनाबे रहलियै ने स्सकुल मे छुट्टी सबमे एते प्रोजेक्ट मिले रहले कार्डबोर्ड पे बनाबे के नया नया चीज बचपन के तऽ याद यादे ताजा हो जाइ छै ई सब सोच के तऽ
कर बाद अह
ह
नीक कहै छै आओर अहाँके खानामे की की पसन्द छै
हमरा तऽ खाना मे की नहिज पसन्द छै अहाँ बतैौ ने अहाँके बचपन मे इसकुल मे की की प्रोजेक्ट मिलै छलै बनाबे लागी
हम कहयली तऽ हमरो बचपनमे बड़ा प्रोजेक्ट मिली रहलक बनाबयमे तऽाँ जैसेि हो गेलक साइंसमे रेस्पिरेशन चैप्टरमे मिलै रहलक बॉडी ग्रोे बारेमे मिलै रहलक आओर कहली तऽ आओर एनिमल्स प्लांट्स
अच्छा जानवर सबके बारे मे इंग्लिश
अच्छहाँ हए जानवर सबके बारेमे पेड़ पौधा के बारेमे पेड़ पौधा आखिर कैस मने की छोटी पेड़ बड़का हो जाला ई सब के बारे मे हमरा बड़ प्रोजेक्ट मिले छै आ हमरा ई सब बनावे मे बड़ मज जाबै ल लै जब अगर जा मिल जाा तऽ स्ट्रेस प जा कि आखिर इतना हम कैसे बनायब
हँ से तऽ अहाँ कली हमहहुँ अहाँके ईसभ सुन के हमरो कहानी सब याद आ गेल एक बार के बात बा हम इसकुल मे गेले छलियै तब जादू गल छले हमरा इसकुल मे तऽ ओ ने कॉपी बेचे छले कि कॉपी ओ मैजिक कोपी अहहाँ क स्कुल मे कहियो मैजिक कॉपी बेच आयल छल
नहि त कहबो नर्जी कॉपी नहि आयल छै कोइ बेचै
अच्छा आओर सब बताउ पैदल
आओर सब तऽ ठीक के छी क अहाँके हमर आवाज सुनाय देबै छै
हँ अब आबै छै तहि एकाादर पहिले धीरे धीरे आबै रहलक ह
अच्छा तऽ आब हम जोर जोरसँ अहाँसँ बात करब आओर अहाँ कहल जाउ अहाँके सभसँ अच्छा सब्जेक्ट कोन लागैए
हमरा सभसँ अच्छा सब्जेक्ट तऽ जीवविज्ञान लागैए अहाँके सभसँ अच्छा सब्जेक्ट की कोन चीजके लागैए
अहाँके विचार हमरे से मिले ला हमर जीव विज्ञान बहुत नीक नीक लागै छै पढ़ैमे जब हम एकबार पढ़ैली जीव विज्ञानमे कोशिका चैप्टर तऽ हमरा बड़ नीक लागल ओ चैप्टर हम तऽ पढ़ ते रहली हम का कयली आऑनलाइन क्लास कयली पढ़ली ओ चैप्टर आ पढ़ि रहली आ बीच बीचमे वीडियो रोक रोकिके नोट्सो बना लेली ओ नोट्सके हम दुोबारा आज तकब नहि पढ़ली लेकिन हम जितना पढ़ली सभ हमर दिमागमे बैठ गेलक
अच्छा तऽ त बड नीक बात छै कि यहा ई सब पढ़ले छी हमरो याद छै कि हम ई सब पढ़ले छलियै ने बड मजा आबैत रहलक पढ़े मे कोनो कोनो विषय बड़ि हार् लागे छल पढ़यमे आओर सभ ठीक छै ने
सब ठीक छै
हँ तऽ अहाँसँ फेर हम राति मे बात करब ठीक
ठीक बात तऽ अहाँ से बात क क बड़ नीक लागल
हमरो अहाँ से बात करके बड़ नीक लागैत छै मन हल्का भऽ जाइत छै की कहू ई दिन भर के तऽ काम धंधा से फुर्सते न मिलै छै कि हम बैठ के चेन से बातो करू अहाँ से अहाँ से बैाद मे बात करब
ठीक छै